हेलो
हेलो
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
बिलकुल त आज हम एक बहोत महत्वपूर्ण विषय दर्शन शास्त्रक मोहत्व पर चर्चा करय चाही
बिलकुल
कलहि हम दर्शन शास्त्रक बारे मे पढ़ि रहल छलहुँ आ बुझलियौ जे ई केवल किताबक विषय नै बल्कि जीवन के बुझबा के एक गहन प्रयास अछि
बिलकुल दर्शन शास्त्र मनुष्यके जीवन साहित्य ज्ञान नैतिकता आ अस्तित्व जकरा महत्वपूर्ण प्रसभपर विचार करबा लेल प्रेरित करैत अछि
सच कहू त प्राचीन समय मे मनुष्य ई जानबाक प्रयास करैत आब ि रहल अछि कि हम के की की हमरा जीवन उद्देश्य की अछि
हा दर्शन शास्त्र एहिक प्रकार प्रश्नसभक उत्तर खोजबाक दिशा प्रदान करैत अछि
हमरा लागैत छै दर्शन केवल उत्तर देबाक प्रयास नही होत रहै बल्कि सही प्रश्न पूछनै सेहो सिखाबैत अछि
हमरा लागैत अछि जे दर्शन केवल उत्तर देबाक प्रयास नहि करैत बल्कि सही प्रश्न पुछबैमे सेहो सिखबैत अछि
बिलकुल कायाकि बहुत बे सही प्रश्न पूछना ह ज्ञान प्राप्तिक पहल चरण हो
कालही हम पढ़लहु जे विभिन्न दार्शनिक सब जीवन के अलग अलग दृष्टिकोणसँ देखैत छलाह
हँ किए दार्शनिक ज्ञान पर जोर दैत छलाह किछु नैतिकता पर आर किछु मानव अस्तित्व पर विचार करैत छलाह
बिलकुल ई केवल अ सतही जानकारी पर नहि बल्कि कारण आ परिणामपर विचार करबाक प्रेरणा दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे दर्शन शास्त्र आ विज्ञानक बीच सेहो गहरा सम्बन्ध छै
हँ क्यंकि बहुत वैज्ञानिक प्रश्नसभक शुरुआत दार्शनिक जिज्ञासँ भेल छल
कलियम पलियो जे दर्शन शास्त्र नैतिक निर्णय लेबा मे सेहो सहायता करैत अछि
बिलकुल ई सही गलत न्याय आ अन्याय कर्तव्य आ उत्तरदायित्व जेकरा विषय सभ पर विचार करैत अछि
सच कहू तऽ आधुनिक समाज में सेवा दर्शन शास्त्र महत्व कम नी भेललै
हँ तकनीकी राज राजनीति शिक्षा आ सामाजिक जीवनक बहुत रास प्रश्न आज सेहो दार्शनिक उत्कृष्ट माँगैत अछि
हमरा लगैत छी जे दर्शन मनुष्य के अधिक सहिष्णु ह खुला विचार बला बनाबैत रह छी
बिलकुल क्यंकि ई विभिन्न विचारधारा के समझबाक आ सम्मान करबाक शिक्षा दैत अछि
कलियम देख लियौ जे बहुत रास महान नेता आ विचारक दार्शनिक विचार से प्रभावित छलाह
ई दर्शन शास्त्र हुनका सब जीवन हुनका सबके जीवन आ समाज के बेहतर ढ्ंग से बुझबाक क्षमता प्रदान छल
सच कहू त दर्शनशास्त्र केवल विद्वान लोक लेल नहि बलकि प्रत्येक व्यक्ति लेल उपयोगी अछि
हँ आत्मचिन्तन माध्यम से व्यक्त स्वयं के अपन विचार के आ अपन जीवन दिशा के बेहतर ढ्ंगसँ बुझि सकैत अछि
बिलकुल सही कलियए दर्शन शास्त्र शैत्यक खोज ज्ञान विकास नैतिक चिन्तन आत्मबोध तर्क शक्ति य जीवनक ग्रहण अर्थ बुझबाक एहन महत्व पूर्ण माध्यम अछि जाहि से मनुष्य केवल जानकारी प्राप्त नहि करैत बल्कि बुद्धिमान अ विवेकशील सहयो बनैत छै
कालहि हम सोचैत छलहुँ जे दर्शन शास्त्रक शुरुआत शायद ओहि समय भेल होयत जखन मनुष्य पहिने बेर अपन अस्तित्व आ ब्रह्मण्ड रहस्य पर प्रश्न पुछल शुरू होयत
बिलकुल जिज्ञासा प्रश्न पूछबक प्रवृति दर्शन शास्त्रक मूल आधार मानल जाइत अछि
सच कहू तऽ दर्शन शास्त्र मनुष्य के केवल बाहरी दुनिया नाहि बल्कि अपन आन्तरिक संसार के सेहो समझबाक अवसर दैत अछि
हँ आत्मचितन दर्शनक एक महत्वपूर्ण भाग अछि जहि से व्यक्ति अपन विचार आ व्यवहार के बेहतर ढंग से बुझि सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे दर्शन शास्त्र कारण मनुष्य अन्धविश्वास से दूर तर्क पूर्ण सोच विकसित करैत अछि
बिलकुल दर्शन प्रश्न पूछबाक प्रमाण खोजबाक आ तर्कक आधार पर निष्कर्ष निलबाक प्रेरणा दैत अछि
कल्ही हम पढ़लू जे विभिन्न सभ्यता सब मे अलग अलग दार्शनिक परम परम्परा विकसित भेल छल
हँ प्राचीन इंडिया ग्रीस आ चाइना मे दर्शन समृद्ध परम्परा विकसित भेल छल जाहिसे मानव विचारधारा प्रभावित भेल
सच कहू तऽ दर्शन शास्त्र जीवनक कठिन परिस्थिति मे सेहो मार्गदर्शन प्रदान करैत अछि
बिलकुल ई व्यक्ति के धैर्य व्यक्ति विवेक आ सन्तुलित दृष्टिकोण विकसित करबा मे सहायता करैत अछि
हमरा लागत अछि जे सुख आ दुःख वास्तविक अर्थ बुझबा मे सेहो दर्शन सहायता होइत अछि
हँ बहुत रास दार्शनिक एहि विषय पर गहन विचार कयने छथि जे वास्तविक खुशी आखिर की अछि
काल्ही हम पढ़लु जे दर्शन शास्त्र आ नैतिकता एक दोसराय गहराइ से जुड़ल छती
बिलकुल कियाकि नैतिक दर्शन सही आ गलत व्यवहार आधार पर विचार करैत अछि
सच कहू तोऽ आधुनिक विज्ञान विकास मे सेहो दार्शनिक सोच योगदान रहल छ अछि
हँ बहुत वैज्ञानिक खोजे शुरुआत एहन प्रश्न से भेल जे मूल रूप से दार्शनिक प्राकृतिक छल
हमरा लागत अछि जे दर्शन शास्त्र मनुष्यके अधिक स्वतन्त्र विचारक बनाबैत अछि
बिलकुल ई केवल दूसराक विचार स्वीकार करबाक रैह बल्कि स्वयं सोची के निर्णय लेबाक प्रेरणा देैत अछि
कल्ही हम देखलहु जे बहुत रास महान लेखक आ चिन्तक दर्शनसे प्रभावित छलाह
हँ दर्शन हुनका सबके समाज जीवन आ मानव स्वभाव गहराई बुझबा मे सहायता कयने छल
सच कहू तऽ दर्शन शास्त्र प पढ़निहार व्यक्ति सामान्य विषय पर सेहो अधिक गहराइस विचार करैत अछि
बिलकुल कियाकि दर्शन केवल जानकारी नहि बलकि सोचबाक कला विकसित करैत अछि
हमारा विश्वास अछि जे दर्शन शास्त्र भविष्य मे सेहो मानव समाज लेल महत्वपूर्ण रहत
हँ जतेक दुनिया जटिल बनत ओतेक गहन चिन्तन आ विवेक पूर्ण निर्णयक आवश्यकता बढ़त
सही कहलियै दर्शन शास्त्र केवल एक शी शैक्षणिक विषय नहि बल्कि सतक खोज तर्क पूर्ण चिन्तन आत्मबोध नैतिके विकास स्वतंत्र विचार आ जीवनक गहन आर्त बुझबाक एहन साधन अछि जाहिसँ मनुष्य अधिक जागरूक विवेकशील आ बुद्धिमान बनैत अछि
कलियुग सोचै छलू जे दर्शम शास्त्र मनुष्य के केवल ज्ञान नहि दैत अछि बल्कि सोचबाक सही दिशा सेहो प्रदान करैत अछि
बिल्कुल क्यंकि दर्शनशास्त्र उद्देश्य केवल तथ्य याद करनाय नहि बल्कि कि सत्याक खोज करना होइत अछि
सच कहू तऽ बहुत रास लोक जीवन भरी दौड़ैत रहैत छै। मुद्दा अपन जीवनक वास्तविक उद्देश्य पर विचार नहि करैत अछि।
हँ दर्शन शस्त्र मनुष्य के रुकि। अपन जीवन लक्ष्य आ अस्तित्वपर गहराइसँ विचार करबाक अवसर दैत अछि।
हमरा लगैते अछि जे दर्शनक शास्त्रक अध्ययक। व्यक्ति के अधिक धैर्यवान बनाबैत अछि।
बिल्कुल क्यूंकि ई सिखबैत अछि जे प्रत्येक प्रश्नक उत्तर। तुरन्त भेटनाइ आवश्यक नहि होइत अछि।
कलियुग पढ़लिय जे बहुत रास दार्शनिक शक्ति। खोज मे पूरा जीवन समर्पित कयने छला।
हँ हुनकर विचार आइनियु मानव सभ्यता से। परभावित करि रहल अछि। आ लोकसभ के नाव दृष्टिकोण प्रदान करैत अछि।
सच कहू त दर्शन शास्त्र व्यक्ति के स्वयं से प्रश्न पूछबाक। आदत विकसित करैत अछि।
बिल्कुल आ आत्मचिन्तन माध्यम से व्यक्ति अपन कमजोरी आर शक्ति दोनो के। बुझि सकेत अछि।
हमरा लगैत अछि जे दर्शन शास्त्र अध्यात्मक बीच सेहो गहरा सम्बंध एछै।
हँ दोनो मनुष्य के जीवनक गहन अर्थ आ आत्माकस। स्वरूप बुझबाक दिशामे प्रेरित करैत अछि।
कली हम देखलिय विभिन्न। दार्शनिक सब सुखद परिभाषा अलग अलग प्रकार स देखलै।
बिल्कुल किछु लोक ज्ञान के सुख मानैत छलाह। किछु सदाचार के किछु आन्तरिक शान्ति के।
सच कहू त दशर्न शास्त्र विवाद उत्पन्न करबाक लेल नै। बल्कि विचार स्पष्ट करबाक लेल होइ अछि।
हँ ई विभन्न मातक तुलना। सटक निकट पुछबाक प्रयास करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे दर्शन शास्त्र लोकतन्त्र। आ स्वतंत्र विचारधारक आधार सेहो अछि।
बिल्कुल स्वतंत्र रूप से। सोचनाइ आ प्रश्न पूछनाई स्वस्थ समाजक। महत्वपूर्ण विशेषता मानल जाइत अछि।
कल्ही हम पढ़लु जे दर्शन शास्त्र मनुष्यके केवल बाहरी सफलता नहि। बल्कि आंतरिक संतोष महत्व सेहो सिखाबैत अछि।
हां क्यूंकि केवल धन या पद। से जीवन पूर्ण नहि होइत अछि मानसिक संन्तुलन सेहो आवश्यक अछि।
सच कहु त दर्शन शास्त्रक अध्ययन व्यक्ति के अधिक विनम्र बनावत छै।
बिलकुल जखन व्यक्ति। ज्ञानक विशलता बुझबैत अछि तखन ओ अपन। सीमाक सेहो एहसास करैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे दर्शन शास्त्र। भविष्य मे सेहो मानव समाज लेल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहत्त
हँ क्यूकि तकनीक जतेक। बढ़त आ ओते के नैतिकता विवेक आ गहन चिन्तन आवश्यक सेहो बढ़त।
सही कहेलियै दर्शन शास्त्र सत्य खोज आत्म ज्ञान नैतिक विकास। तर्क पूर्ण चिंतन स्वतन्त्र विचार मानसिक सन्तुलन आ जीवनक। दहन अर्थ बुझबाक एहन अमूल्य साधन अछि। जहि से मनुष्य केवल शिक्षित नहि बल्कि वास्तव मे बुद्धिमान बनेत अछि
ह।
कालहि हम सोचैत छलहुँ जे दर्शन शास्त्र सभसँ पैघ विशेषता ई छै जे ई मनुष्यके सोचबाक स्वतंत्रता प्रदान करैत अछि
बिलकुल दर्शन शास्त्र व्यक्ति केवल स्थापित विचार स्वीकार करबाक नहि बल्कि स्वयं विचार करबाक प्रेरणा देेत अछि
सच कहू त इतिहास में बहुत रास परिवर्तन दार्शनिक विचार धारा से प्रभावित भेल अछि
हँ समाज साल शिक्षा संस्कृतिमे बहोत राष्ट्र दर के आ दार्शनिक दृष्टिकोणक परिणाम छै
हमरा लागित अछि जे दर्शन शास्त्र मनुष्य के अपन निर्णय सबक परिणाम पर विचार करबाक आदत सिखबैत अछि
बिलकुल ई केवल ई करबाक चाही नहि बल्कि कि करबाक चाही प्रश्न सेहो पूछैत अछि
कहलिय पढ़लहु जे बहोत रास दार्शनिक जीवन के एक यात्रा मानैत छलाह
हँ हुनका अनुसार जीवनक उद्देश्य केवल गन्तव्य तक पहुँचब नहि बल्कि सीखे आ विकसित होइत आगे बढ़नाय अछि
सच कहू त दर्शन शास्त्र व्यक्ति के कठिन समय मे मानसिक शक्ति प्रदान करैत अछि
बिलकुल जखन व्यक्तिक जीवनक गहन अर्थ बुझैत अछि तखन ओ चुनौती सबहक सामना अधिक साहस से करैत अछि।
हमरा लागैत अछि जे दर्शन शास्त्र अहंकार कम करबाक मे सेहो साथ तऽ करैत अछि।